हेलो नमस्कार कोन छी
नमस्कार हम बढ़िया छी आहा कोन छी
हम नीक छी बहुत दिन बाद अहाँसँ भेट भऽ रहल अछि
हँ सही कहैत छी आइ काल् समय निकालबा बहुत कठिन भए गेल अछि
परारिवारक सब सदस्य कुशल मंगल छठी ने
हँ भगवान कृपाँ सब ठीक छथि अहाँक घरमे सभ कोना थइ
सब बढ़ियाँ छथि बच्चा सब अपन अपन पढ़ाई काजमे व्यस्त छथि
ह सुनी बहुत खुशी भेल
अहाँक बेटीक पढ़ाइ कोना चलि रहल अछि
बहुत नीक ओ आब बोर्ड परिक्षा तैयारी करि रहल अछि
वहा बहुत बढ़ियाँ भगवान ओकरा सफल बनबथि
धन्यवाद अहाँक अहाँक बेटी कि हेलो
इंजीनियरिंग पूरा कने कने नौकरी करी रहल अछि
ओ इंजीनियर पूरा कई नौकरी रहल अछि
ई कने बहुत गर्व बात अछि
अहाँ ओकर मेहनत फल भेटल
बच्चा सब जखन सफल होइत छथि तऽ माता पिताक खुशीक सीमा नहि रहैत अछि
एकदम सही बात
हमार स्कुलक दिन सब बहुत याद आबैत अछि
हमरा सहए ओ समय कतेक सुन्दर छल
हम सभ एक सङ्ग पढ़ते रहि आ खूब मस्ती करैत रहि
हाँ आ शिक्षक सभ सेहो बहुत स्नेह करैत छलाह
विशेष रूपसँ मैथिली शिक्षक हमार प्रिया छलहे
हमर सेहो हुनक पढ़ेबाक तरीका बहुत रोचक छल
अहाँके गाबिक बहुत शौक छल
हँ मुदा आब मौक कम भेटते अछि
शौकक लेल समय निकालब जरूरी अछि
बिल्कुल अहाँक शौक की अछि आग
हमार बागवानी बहुत पसिन्न अछि
हमर बागचेमा गुलाब गेन्द आ
चमेली केर फूल अछि
वाह शुरू बहुत सुन्दर देखैत होयत
अहाँ आबकी कर जरूरी देखब
ह अवश्य आइब
अहाँ खाली समयमे की करैत छी
हम पुस्तक पढ़ैत छी
कोन प्रकारक पुस्त तक पढ़त छी की
कथा उपन्यास आ प्रेरण दायक जीवनी
ई त ई बहुत नीक आदत अछि
पुस तक स ज्ञान बढ़ैत अछि आ सोच विकसित होई अछि
कही कहल कुहु तमे
का गांव में‌ कोनो नया समा चार अछि
हाँ गाम में नव पुस्तकालय बनी रहल अछि नई लाइब्रेरी बनैत हई अछि
ई त बहुत खुशिक बात अच्छी
हँ छात्र छात्र सबको बहुत लाभ भेता महिला सभे लेल सेहो प्रशिक्षण केन्द्रीय खोलबाक योज जेना छी
आब हम चलत छी हेलो आब हम चलत छी
ठीक अछि फेर भेट होय
ज जरूर अपन ध्यान रखब
अहाँ सेहो स्वास्थ्य आओर खुश रहू
नमस्ते
नमस्ते